हंं
हेलो
हेलो
नमस्कार मित्र
नमस्कार सब ठीक छै
तब बिलकुल बढ़िआँ छै सभ हमरो सभ ठीक छै काल्हिी एकटा समाचार पढ़ि रहल रही भारतमे स्टार्टअ अपप आ बिजनेसक विकासक बारेमे तखन से सोचलँ जे यी विषय पर विस्तार चर्चा कर लख जाइ
बहुत नीक विषय सुनलियौ एखन भारत मे स्टार्ट अप संस्कृति बहुत तेजी से बढ़ि रहल छथिन छोट शर लै के पैघ महानगर धरी युवा लोकोग अपन व्यवसाय शुरू कर रहल ऐल छथि
हंँ बिलकुल पहिने अधिकांश युवा केवल सरकारी नौकरी या निजी नौकरी के बारे मे सोचे छै मुदा अब स्थिति बदलि रहल अछि बहुत लोकोग अपन विचारक आधार पर न क शुरू कर' लगै छथि
सही बात हमरा मोन अछि लगभग दस पन्द्रह वर्ष पहिने व्यवसाय शुरू करब बहुत कठिन मानल जाइत पूँजीक कमी जानकारीे अभाव आ बाजार तक पहुँच कम छल
बिलकुल मुद्दा आब इंटरनेट आ डिजिटल तकनीक बहुत किछु बदलि देल अछि एखन कोनो व्यक्ति अपन घरसँ सेहो ऑनलाइन व्यवसाय शुरू कय सकैत अछि
ई परिवर्तन वास्तवमे ऐतिहासिक अछि विशेष रूप से कोविड महामारी इ डिजिटल कारोबार मे बहुत वृद्धि भेल
हंँ बिलकुल सही कह जखन लो घर मे रहे लागल तखन ऑनलाइन से ई होता आ डिलीवरी व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ा
हमरा एकटा मित्र अछि जे महामारीक समयसँ गस्त हत हस्त निर्माण उत्पाद बेचब शुरू केने छल प्रारम्भमे केवल दस पन्द्रह ग्राहक छल मुदा आब पूराे राज्यमे सामान भेजैत अछि
बिलकुल ई उदाहरण देख देखबैत अछि जे सही विचार आ मेहनत हो तऽ ई छोट शुरुआत सेहो पेघ सफलता बनि सके
बिलकुल स्टार्टअप मूल आधारण समस्या समाधान होइत अछि जे अहाँ लोकक समस्या बुझि सकैत छी आ तकर समाधान दैत छी तऽ सफलता मिलबाक संभावना बढ़ी जायत अछि
बिलकुल हँ उदाहरण लेल ऑनलाइन टैक्सी सेवा भोजन वितरण डिजिटल कान शिक्षा वं ईसभ किछु लोकक वास्तविक समस्या समाधान करबाक प्रयास छल
सही भारत जेकां विशाल देशमे समस्या सेहो बहुत प्रकारक अछि अफसर सेहो असीमित अछि
ह हमरा लागैत रह जे ग्रामीण क्षेत्रमे सेहो बहुत अवसर अछि ह
एकदम कृषि डेरी खाद्य प्रसंसरण हस्तशिल्प पर्यटन आ स्थानीय उत्पादन क्षेत्रमे बहुत सम्भावना अछि
बिलकुल मुदा अधिकांश युवक केवल शहर आधारित व्यवसायक बारेमे सोचै छथि
ई सही छैे जबकि ग्रामीण भारतमे लाखो ग्राहक छति जे कोनो उद्यमी ग्रामीण समस्या पर ध्यान देैत तय ओ बहुत पैघ प्रभाव पैदा कर सकैत अछि
बिलकुल एखन सरकार सेहो स्टार्टअपके प्रोत्साहन दैत रहल अछि
हँ विभिन्न योजना प्रशिक्षण कार्यक्रम ऋन सुविधा उद्यमता विकास कार्यक्रम चलाओल जा रहल अछि
ह हमरा याद अछि किछु वर्ष पहिनेे स्टार्टअपसभ सेहो बहुत कम सुनायइत छल अ त विद्यालय य महाविद्यालय स्तर पर सेहो उ्यमता पर चर्चा होइत अछि
ई सकारात्मक परिवर्तन छै कारण नौकरी खोजबाक सङ् सङ्ग नौकरी पैदा करबाक मानसिकता सेहो विकसित होइ त छै
सही बात जखन एकटा सफल व्यवसायक बने तखन तखन केवल मालिक नहि बल्कि ब ल लोकक रोजगार भेटत अछि
भारत जनसंख्या बहुत पेघ अछि एहि कारण रोजगार सृजन अत्यन्त आवश्यक अछि
हँ बिलकुल स्टारट अप क्षेत्र यह दिशामे महत्वपूर्ण योगदान दे सकैत अछि छै
अहाँके विचारमे सफल व्यवसाय शुरू करबाक लेल सभसे महत्वपूर्ण गुण की होयबाक चाही
हमर अनुसार समस्या पहचानव क्षमता धैर्य वदृ क्षमता अलगथा सिखबाका इच्छा आवश्यक अछि
हम एहिहीमे एकटा बात आरो जोड़ब अनुशासन
बिलकुल व्यवसाय मे सफलता राते रात नहि भेटेत अछि केतको बेर वर्षो मेहनत करबाक पड़ैत अछि बहुत लोको केवल सफलता देख छथि संघर्ष नहि
सही जखन कोनो कम्पनी सफल भए जायइत अछि तखन लोक ओकर उपलब्धि देखैत अछि मुदा ओकरा पीछे हजारो घंटा के मेहनत जोखिम असफलता छिपल रहै छै
बिलकुल असफलता विषय पे चर्चा बहुत जरूरी अछि बहुत स्टार्टअप शुरू होइत अछि मुद पर सफल नहि भए पाबैत अछि
मुदा असफलता से सीखी के फेर प्रयास करब सेहो उद्मिताक मातपूर्ण हिस्सा अछि
बिलकुल दुनिया भर केतको सफल उद्यिक प्रारंभमे असफल भेल छल भारतमे सेहो ए बहुुत उदारण भेटल
सही मुख्य बात ई छै जे गलती से सिखल जाय
एहन निवेशक लोक सेहो न विचारमे रुचि देखबाक छथिन जे कहलहु स्टार्टअप मॉडल मजबूत हो आ विश्वासक सम्भावना हो तऽ निवेश बहुत प्राप्त करब सम्भव होय जाय जा छै
निवेशक के प्रभावित करबाक लेल केवल विचार पर्याप्त नहिह होइत त छै
बिलकुल सही स्पष्ट योजना बाजारक समझ जीवक क्षमता आर्थिक मॉडलसँ हो खूब भ त खूब होइ त छी
टीम चर्चा बहुत आवश्यक अ छै
बिलकुल कोना एक व्यक्त सब काम नहि कर सक छै सफल व्यवसायक पछाँ समक्ष टीम रहैत अछि
नेतृत्व करता दिशा दैत अछि मुदा टीम ओहि दिशामे कार्य करैत अछि
सही विश्वास आ सहयोग बिना कंपनी के विकास कठिन होय अछि एहन तकनीक आधारित व्यवसायक संख्या बहुत बढ़ि गेल अछि
हँ कृत्रिम बुद्धिमता क्लाउड सेवा साइबर सुरक्षा स्वास्थ्य तकनीक अशिक्षा तकनीक जेकरा क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ि रहल अछि छै
बिलकुल भविष्यमे एहन क्षेत्र आरो महत्वपूर्ण बनत निश्चित रूपसँ कारण डिजिटल परिवर्तन आब प्रत्येक उद्योगक हिस्सा बनि रहल अछि
हमरा लगैत अछि जे व्यवसाय शुरू करबाक लेल वित्तीय ज्ञान सेहो जरूरी अछि
बिलकुल आइ वाय लभ निवेश आ नगद प्रवाह बूझब अत्यन्त आवश्यक अछि बहुत लोको उत्पादक तै नीकपना लैत अछि मुद्धा आर्थिक प्रबन्धन गलती कै दैत छथि
सही यह कारण व्यवसाय टिकााव नहि भय ग्राहक शिवा पर अहाँ की विचार अ छी
ग्राहक सेवा व्यवसायक आधार स्तम्भ अछि ग्राहक संन्तुष्ट रहैत तऽ व्यवसाय स्वत पटत
एकदम सही असन्तोष ग्राहक केवल एकटा ग्राहक नहि गमाबैत अछि बलकि नकारात्मक प्रचार सेहो ओ करैत अछि
बिलकुल एखन सोशल मीडिया युग मे ग्राहक प्रतिक्रिया बहुत तेजी से फैलल अछी
एहि कारण कम्पनी सबके पारदर्शी आ जिम्मेदार होयबाक आवश्यकता अछि
बिलकुल विश्वास बदल कठिन छथि मु तऽ टूटल बहुत आसान
मार्केटिंग सेहो महत्वपूर्ण पकचक छै
बिलकुल एक उत्पाद बनब प्र्याप्त नहि है लके तक जानकारी सेहो होयबाक चाही
डिजिटल मार्केटिंग एहिही क्षेत्र मे क्रान्ति आनी देने अछि
सही सोशल मीडिया ई मेल वीडियो सामग्री आ ऑनलाइन विज्ञापन माध्यम छोट व्यवसाय सेहो लाभ तक धी पहुँच सकैत अछि
ई वास्तवमे लोकतांत्रिक अवसर जेका छै
बिलकुल आब केवल ओ कम्पनी प्रचारक अवसर नहि अछि भारत युवा आ विश्व स्तर पर सोचय लागल छथि
हँ बहुत स् अन्तर्राष्ट्रीय ग्राहक लेल सेहो सेवा प्रदान करि रहल छथिन एहिसँ विदेशी मुद्रा आर्थिक विकास में योगदान भेटैत अछि
सही बा अच्छा एखन हमरा लागैत छथि जे अगिला निवेश फणडिंग महिला उद्यम गामी स्टार्टअप भविष्यक अवसर आ वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर विस्तार से चर्चा करबाक चाहि
बिलकुल चलू पहिने निबस आ फंडिंग विषय पर चर्चा करी अ बहुत लोकक मनमे ई प्रश्न रहैत अछि जे विचार अछि मुद्दा पर्याप्त पूंजी नहि अछि तखन व्यवसाय कोना शुरू करल जाय
ई वास्तव मे महत्वपूर्ण प्रश्न छै अधिकांश लग तभी बादमे संसाधन आ शुरुआत करैत छथिन बहुत लोकक अपन बचत परिवारक सहयोग वितरक सहायताँ व्यवसाय शुरू करैत छथि
हँ ह जखन व्यवसाय धीरे धीरे बढ़े लागैत अछि तखन बाहरी निवेशक रुचि बनैत अछि
सही निवेशक सामान्यतः एहन व्यवसायमे निवेश करय चाहैत छथिन जहिमे विकासक सम्भावना स्पष्ट काराहक बढ़ि रहल होई आ व्यवसाय मॉडल मजबूत हो
मुदा निवेश लेब सेहो जिम्मेदारी के विषय अछि केवल पैसा भेटी जाय से पर्याप्त नहि
बिलकुल द अप पीप प्रतिफल चाह छथि यहि कारण उद्यमी्पष् योजना नियमित प्रगति अ वित्तय अनुशासन राखे पड़ै छै
हमरा लगैत अछि जे बहुत युवा केवल निवेशक खोजबाक बारे में सोचैत छथि जबकि प्रारं्भमे ग्राहक खोजब अधिक महत्वपूर्ण होइत अछि
बिलकुल ई बहुत सही बात कहलहुँ जे ग्राहक नहि अछि तऽ निवेशक सेहो अथी समय धी बुच्ची नहि देखता है वास्तविक बाजार ब सबसे पैघ प्रमाण होइत अछि
भारतमे एखन एंजल निवेशक वेन्चर केपिटलस आ विभन्न फ्डिंग प्लटफॉर्म उपलब्ध एहि से अवसर बढ़ल अछी
हँ मुद्रा प्रतिस्पर्धा सेहो बढ़ल अछि हजारो स्टार्ट अप निवेश लेल प्रयास करैत हो यही कारण विशिष्टता बहुत
चलू अब महिला उद्यमी प्राप्त विषय पर चर्चा करी हमरा लागैत अछि जे भारतमे एहि क्षेत्रमे उद्यमी परिवर्तन देखल जा रहल अछि
अपन व्यवसाय शुरू कइ रहल छथिन चाहे ओ ऑनलाइन व्यापार हो शिक्षा सेवा हो हस्तशिल्पो खाद्य उद्योग हो या तकनीकी कम्पनी
हमरा परिचयमे एकटा महिला छथि जे घर से खाद्य उद्योग बनाब शुरू केने छल प्रारंभमे केवल पड़ोसी ग्राहक छलाह मुदा अब दर्जनो लोक हुनकर उत्पाद नियम नित रूप से खरीदै छथि
बिलकुल यह न उ धाहरण प्रेरणाादायक होइ छथि जखन महिला आर्थिक रूपसँ सशक्त होयत छथिन तखन पूरा परिवार आ समाज लाभान्वित होइत छथि
चल माध्यम कारण हुनका सबके बाजार दरी पहुँच बनाब मे सेहो सुविधा भेटल अछि
सही सोशल मीडिया डिजिटल भुगतान ऑनलाइन ऑर्डर प्रणाली व्यवसायक विस्तारमे बहुत सहाय ना कहि रहल अछि
ग्रामीण क्षेत्रक विषयपर अहाँ की सोचैत छी
हमर मानब अछि जे भारतके अगिला उद्यमिकता क्रांति ग्रामीण क्षे त्र से आबि सकैत अछि
रोचक विचार अछि कृपया विस्तार स बताउ
देखू ग्रामीण भारतमे कृषि पशुपालन खाद्य फसल प्रसन कहलन जैविक खेती स्थानीय हस शिल्प ग्रामीण पर्यटन य नव नवी ऊर्जा जेकां अनेको क्षेत्र उपलब्ध जे सही तकनीक बाजार उपलब्ध होत बहुत पैघ व्यवसाय बनी सकैत अछि
बिलकुल एखन बहुत युवा अपन गाम लोटी के स्थानीय स्तर पर उद्योग शुरू कहि रहल छथिन
बिल्कुल पहिने लोक सोचैत छल जे सफलता केवल पैघ शहारमे सम्भव अछि मुदा आब ई धारणा धीरे धीरे बदलि रहल च छि
हमरो लगैत अछि जे कृषि क्षेत्रमे आधुनिक तकनीक बहुत आवश्यकता अछि
त ई किसाने समस्या समाधान करबाक लेल अनेक अवसर अछि बेहतर आपूर्ति शृंखला मौसम जानकारी बाजार मूल सूचना कृषि उपकरण मधार व्यवसाय व्यवस्थापन पर बहुत काज भय सकैत अछि
हँ किसानक आय बढ़त तऽ ग्रामीण अर्थव्यवस्था से ओ मजबूत होयत